नमस्कार मित्र।
नमस्कार मित्र।
आज हम एक विषय पर चर्चा करब बाब राह हममा यू आइ हम मुगल साम्राज्य्यक संस्थापक बाबर आ ओकर पुत्र हुमायूँ सम्पूर्ण इतिहास प्रारम्भ अन्त धरि। विस्तारस चर्चा करब जाहिमे ओकर जन्म वश राजनीतिक परिस्थिति युद्ध प्रशासन उपलब्धि फलता ओ भारतीय इतिहास पर प्रबल प्रभावकऽ कोनो महत्वपूर्ण तथा नहि छोड़ ताकि समु सम्पूर्ण विषय एकदम स्पष्ट भऽ जाए ठीक है मित्र
हू, हाँ मित्र अवश्य मित्र बाबरक वास्तविक नाम जहरी अब्दुल महमूद बाबर छलऽ ओकर जन्म चौदह फरवरी चौदह सए तिरासी ईस्वी मे मध्य एशियाई फर्गान प्रदेश मे भेल छल ओकर पिता उमर शेख मिर्जा। तेबुर वशज छलाह आ माता कुतलुब निगर खानम चंगेज ख वंशज सम्बन्ध रख छैलेली जाहि बाबर एकहि समय तैमुर आ मंगोल दुनू परम्पराँ जुड़ल। शास कऽ मानल गेल
हँ मित्र बिल्कूल। बाबर बचपनसँ अत्यन्त साहसी महत्वाकाक्षीओ संघर्षशील स्वभाव छल कारण मात्र बारह वर्षकऽ आयुमे पिताक आकस्मिक मृत्यु बाद ओकरा परगनाक शासन सम्लय पड़ल मुदा आसपासक शक्ति सभ से निरन्तर ओकर राज्यपर अधिकार करबाक प्रयास करैत रहल
बाबर अपन युववस्था मे समरकन्द पर अधिकार प्राप्त करबाकऽ अनेक प्रयास कल
ह।
किएत तऽ समरकन्द तेमरी शासक सभकऽ प्रतिस्नि प्रतिष्ठित राजधानी मानल जाइत छै मुद्दा उज्बेक शासक मुहम्मद सैबानी
खानक शक्तिशाली आक्रमणक कारण बाबर के बार बार पराजय सहे पड़त आ अनंत ओकरा मध्य एशिया हटी कनव अवसर खोजल परल
मित्र थोड़ा जोर से पढ़ल वाणी आवाज न अछि अँसी लगातार संघर्ष आ कठिनाइ सभक बावजूद बाबर अपन साँस नहि छोड़लक बल्कि पन्द्रह सौ चार ईस्वी मे काबुल पर अधिकार करैक मजबूत आधार तैयार कयेलक जतैस बादामें ओ भारत विजयक योजना बनायबऽ लागत
बाबर अपन आत्मकथा बाबरनामा म स्पष्ट लिखने छथि जे भारत धन सम्पति उपजाउ भूमि विशाल जनसंख्या आ राजनीतिक विभाजनक कारण विजय लेल अत्यंत उपयुक्त देश छल अ दिल्ली सल्तनत दुर्बलता सेहो ओकर योजना के बल देलक
बिल्कुल मित्र ओहि समय भारतमे लोधी वंशक शासक छल आ दिल्लीक सुल्तान इब्रहिम लोधी अपन अमेर सभ अप्रान्तीय शासक सभक बीच लोकप्रिय नहि छल जहाँ अनेक प्रभावसँ सरदारक बाबरे क भारत पर आक्रमण करबाक निमंत्रण देल थिन
पंजाब क दौलत खान लोधी आलम खान आ अन्य असन्तुष्ट सरदार सब बाबर सँ सहायता माँग लनि कारण ओ सब इब्रहिम असन्तुष्ट छलाह आ अपन हित सुरक्षित करै चाहैत छला
बिल्कुल मित्र बाबर भारत पर एक दूइ नहि बल्कि अनेक बार आक्रमण कयलक प्रत्येक अभियानिक ओ भारतक भौगोलिक स्थिति मार्ग सेना संसाधन आ राजनीतिक परिस्थिति गंभीर अध्ययन करैत रहल जहाँ सी अंतिम युद्धमे ओकरो राज्य रणनीति अत्यन्त सफल सिद्ध भेल
अनतः ऐकिस अप्रैल पन्द्रह सौ छब्बीस ईस्वी के पानिपात क प्रथम युद्ध भेल जतए बाबरक अपेक्षाकृत छैय छोट सेना इब्रहिम लोधी विशाल सेना सब भिड़ल मुद्दा आधुनिक तोप खाना बन्दूक अस अनुशासित घुड़सवार सेना आ उत्कृष्ट युद्ध निति कारण बाबर निर्णाय याज्ञ विजय प्राप्त कयेलक
बिल्कूल मित्र पानीपतक प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास कऽ अत्यन्त महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि कारण एहि युद्ध कऽ बाद दिल्ली सल्तनत लोधी वंशक अन्त भरि गेल आ भारतमे मुगल साम्राज्यक स्थापना भेल।
बावर युद्ध मे तुलगमा आ अरबा युद्धनीति कऽ सफल प्रयोग कयेलक जाहिमे सेना के विभिन्न भागमे विभाजित पर शत्रु कऽ चारु काातस घेरल जाइत छै आब गाड़ी सभके एक दोहरा सम बाँधितोप खानक सुरक्षित मोर्चा तैयार कल जाइत छै
बिल्कूल बाबरक विजयक प्रमुख कारण केवल तोपखाना नहि छल बल्कि अनुशासन नेतृत्वक क्षमता तेज निर्णय सैनिक मनोबल आ राजनीति कऽ सूझबूझ से हो छै यी विशाल सेना रहितो इब्रहिम लोधी पराजित भेल
आ हँ मित्र पानिपत विजयक ब बाबर दिल्ली आ आगरा पर अधिकार स्थापित केल कऽ विशाल खजाना प्राप्त केल ककऽ आ अपन सैनिक सभके उदारता पूर्व कऽ पुरस्कार वितरित केलक जाहि सँ सेना ओकरा प्रति अत्यन्त निष्ठावान बलन रहल
बिल्कुल मित्र। बावर भारत विजयक अंतिम लक्ष्य नहि मानलक बल्कि ओ स्थायी शासन स्थापित करबा कऽ योजना बनौल कारण ओ केवल लुटेरा नहि बल्कि एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करयवला शासक बनय चाहैत छै
हँ, हँ बाबर के शीघ्र बुझा पड़ल ज भारतमे केवल दिल्ली जीतब पर्याप्त नहि अछि कारण अनेकऽ शक्तिशाली राजपूत शासक आ अफगान सरदार ओकर शासन स्वीकार करबाकऽ लेल तैयार नहि छलाह
बिल्कूल एहि समय मेवाड़क महान शासक राणा संघ उत्तर भारत तक सभसँ शक्तिशाली राजपूत नेता छला। आ हुनक उद्देश्य दिल्ली पर राजपूत प्रभुत्व स्थापित करब छै
हँ हँ रणा सघा आ बाबरकऽ बीच संघर्ष अनिवार्य भर गेल कारण दोनू अपन अपन राजनीतिक महत्वाकांषा पूरा करै। चाहैत छला आ उत्तर भारत पर सर्वोच्च अधिकार स्थापित करबाक प्रयास करि रहल छै
बिल्कूल सोलह मार्च पन्द्रह सए सत्तइस ईस्वीमे खानबाक प्रसिद्ध युद्ध भेल जे मुगल इतिहासकऽ अत्यन्त महत्वपूर्ण युद्ध मानल जाइत अछि कारण एहि युद्ध मे बावर के राजपूत महासङघ शक्तिशाली। सेना सँ मुकाबला कर पड़ल
आ राम से मित्र कह
सोलह मार्च पन्द्रह सौ सताइस ईस्वी के मित्र
सोलह मइ सोलह मार्च उन्नैस सौ सताइस ईस्वी के खानबाक परसिद्ध युद्ध भेल जे मुगल इतिहासक अत्यन्त महत्वपूर्ण युद्ध मानल जाइत अछि कारण एहि युद्ध मे बाबर के राजपूत महासंघ शक्तिशाली सेना स मुकाबला करल पड़ल जायत समझल मित्र
हँ सही बात मित्र खनबाक युद्ध मे बाबर पुनः तोप खाना घुड़सवार सेना अनुशासन आ उत्कृष्ट युद्ध नीतिक प्रयोग एक एक जबकि राना संघा अत्यन्त वीरता पूर्वक युद्ध लड़ला मुदा अतंत बाबर विजयी भेल
हम मित्र के प्रश्न पूछल अछि भूख लागल अछि की तोके
हूँ हूँ
भूक भूक
भूक भूक
खानवा विजयक बाद बाबर अपने भारतक वास्तविक शासक मनाय लागल कारण एहि विजयक बाद राजपूत चुनौती बहुत हद ध्यरी कमजोर भरि गेल आओर मुगल शासक आधार मजबूत बढ़ि गेल
बाबर एहि युद्धक पूर्व
अपन सैनिक सबके प्रेरित करबाक लेल मदिरा त्याग करबाक घोषणा केलक आ धार्मिक उत्साह उत्पन्न करैत सेनाक मनोबल बढ़आलक जाहिसँ सैनिक सब मे विशेष आत्मविश्वास उत्पन्न भेल
बिलकुल मित्र बाबर केवल योद्धा नहि बल्कि साहित्य प्रकृति बाग बगीचा कविता आ संस्थापक प्रेमी सेहो छल आ भारतमे अनेक सुन्दर बागक निर्माण करलोक जे बादमे मुगल उद्यान शैलीक आधार बनल
हँ मित्र बाबरक आत्मकथा बाबर नामा मध्य एशिया आ भारतक इतिहास बुझबाठ अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मानल जाइत अछि कारण एहि ग्रन्थमे ओ अपन जीवन युद्ध राजनीति समाज प्रकृति जलवायु वनस्पति आ अनेक घटनाक विस्तृत वर्णन स्वयं केने छथि
बिल्कुल बाबरक शासन काल यद्यपि बहुत लम्बा नहि रहल तथापि ओ भारतमे एक शक्तिशाली साम्राज्य नींव राखि देलक जाहि आधारपर ओकर उत्तराधिकारी हुमांयु आर विशेष रूपसँ अकबर बादमे विशाल मुगल साम्राज निर्माण केलीन बाबर खानवा युद्धमे विजय प्राप्त करबाक बाद अपन शासनक आ और सुदृब बनाबै लेल उत्तर भारतक विभिन्न क्षेत्रसभ पर ध्यान देलनि मुद्दा अफगान सरदार सभ पूर्णरूपे पराजित नहि भेल छलाह तेँ हुनका निरन्तर विद्रोह आ विद्रोहक सामना करत पड़ल जहि से स्पष्ट होइत अछि जे साम्राज्य स्थापित करब युद्ध जितबाक अपेक्षा बहुत कठिन छल
खानवाक विजय यक बाद पन्द्रह सो अठाइस ईस्वी मे बाबर चदेरी पर आक्रमण केली
जतहि राजपूतक शासक मेंदनी पूर्वक प्रतिरोध केलनि मुद्दा अन्ततः मुगल सेैना विजय भेल आ एहि विजयक बाद मध्य भारत मे सेहो बाबरक प्रभाव पर्याप्त रूप मे बढ़ि गेल
बिलकुल चन्द्ररी बिजयकऽ बाद बाबर उत्तर भारत मे अपन शासन व्यवस्था करबाक प्रयास कयलनि विभिन्न प्रान्तमे विश्वसनीय अधिकारी नियुकति कल सैनिक व्यवस्था सुदृढ़ केलिन राजस्व व्यवस्थामे सुधार करबाक प्रयास आरम्भ कयलनि आ अपन अमीर सभके जिम्मेदारी बाँटी शासन चलायब लागलीनी
हूँ सही बात मित्र पन्द्रह सौ तीस ईस्वीमे घाघरा युद्ध बाबरक शासन